की हाल चाल
खूब बढ़िआँ कतय छी एखन
घर पर छी अहाँ
हँ हमू छी हमरा एखन तऽ पता चलल जे एखन तऽ छुट्टी मुट्टी म सब घर पर आइब रहल छथि अमनो भाईजी लगेया अबे बला छले
हँ हँ आइये औता कहला काल हमरा जे गांव आयब छुट्टी भेटल या दस दिन के तऽ गाँव आयब तऽ अबैत दू दिनक के बाद ओ लेकिन आइ बियाह छन हुनकर पीसी के बेटा के
अच्छा
तऽ ओहि दुआरे एला और माँ के कहलखिन है जे टाइम भेटत तऽ हमरा मतलब हमरा तऽ औता जाय कालमे इम्हरे से जेता दिल्ली हँ कहलखिन टाइम भेटत तऽ अखनो सपना मौसीसँ भेँट कऽ लेथिन
हँ आब भेंट केना बहुत दिन भऽ गेल अमनो भायजी से
हँ
अहाँके अंतिम कहिया भेंट भेल छलए
हमरा अन्तिम हमरा सगेऽ दिल्ली गेल छल‌एथ अहाँके अगस्त मे अंतिम भेट छै
आ हमरा तऽ बिआहेमे अन्तिम भेंट भेल छलए
ह हमरा अगस्त मे अंतिम भेट अइछ माँ सब सेहो गेलियै मुरन छै गाँव मे आइ तऽ मुरन मे गेलियै अखने
ओ मूड़न आइ छै
हँ मुरन अछी
कतै मुरन आई घर से बेसी दूर अछ
घर से हँ छै कनि दूर पन्द्रह मिनट के रस्ता
त ताहीमे
नय नय बिठू मे
बिठोमे हँ हँ
ओ ओकरे बगलमे हँ हँ
अच्छा आइ त एम्हर किछ खास नय यइ देखय लए तऽ नहि आस पास भेटल अ लेकिन हँ कनि दूरमे एकटा हमर दोस्तके भएके बियाह छै
अच्छा आहुँ जयब की
एल लेकिन हम जायब नहि हम जाइ नहि छी बेसी ओहि सभमे
हँ से तऽ छैेय
ओम्हरका बरियाती हमरा भाँज नहि लगैत रहैया बेसी
हँ हँ और कहिया आबै छियै तऽ अमन भाइजी एतऽ कहिया आबै छी एतऽ
देखियौ जखने आउ हमरा मोन होैत तऽ हम उठिकेऽ आब जायब अहूँ सबके प्लानिंग छै अमन भाईजी आब रहल छैय
हँ भायजी औता त आहू आब
हँ गोलू गोलुओ भाईजी बैके प्लान छन की
नय नय ओ एखन तऽ गेबे केलै
अच्छा नय हमरा भेल जे ओहो अयला ह अमन भाई जी
नहि नहि ओ नै औता आखन ओ एखन काज ताज के जोगार मे लागल छथिन कतौ नीक भेट जेतइन तऽ करत एक दूटा भेटबो के लइन से द्वारका मे भेट लैन तऽ ओ बड दूर भऽ जाइ छै जतय ई सब रहै छथिन ओहिस बहुत दूर छै फ अहाँके दू अढ़ाइ घण्टा मेट्रो से लगै छैय तऽ रोज एनाइ जेनाइ नै छै बनैयवला ह
हँ
और ए बेर मामो गां जेनांग हमरा त होइत
हँ ममा गाँव गेला नहि किछ तऽ पाँच साल होइवला हेतै पाँच छओ साल
हँ हमरा ओ घर तर देखैके बहुत इच्छा भऽ रहल छय जे बेसी काल हय के नहि लेकिन एके दिन घुमि फिर के आबि जाउ
हँ से तऽ छैेय
मम्मी सुनली जे मामा गामके नाम लेलहुँ हँ तऽ ओ एकदम प्रसन्न भऽ गेल
हँ हं हं
हुनका जायके मोन होइत रहै छैय
हँ से तऽ छैहे नानीके हमर सभसँ ज्यादा मोन छनि अबयके लेकिन महाजीसभ कहलखिन हें जे जाबे तक ओ छहर देवाली नहि दिया देथिन तावे तक नैय लऽ ज मलौ ओ मड़बा नै छलौ जतऽ बनल
हँ हँ हँ
ओतै से छहर देवाली कहलखिन ह दियैथिन अंगना पुरा घेरा जेतै ओकर बाद सबके ल के जेथिन रेहा
हूँ हमरो ई भाँज लागल
हँ तऽ पहिले ओहि ल जमीन के कागज बनबोह पड़तै घरडी वला
हँ ओहि सबमे लागल छलए
लागल छलए लेकिन नै भेले ने ओ एखन सभगोटा एथिन तऽ ने हेतनि ओ काज
हँ सेहो गप ठी छै
आ कोइ थाह में नैय आबय चाहै छथिन बात से छै खन सब बुझि रहल छै किन जे मामा करिते छथिन तऽ ओ किया आगू बढ़तथि से वला गप छै
हां से गप अहाँके ठीक अछि एम्हर की कहै छैय आय मैझली नानी मरि गेलखिन
हँ मझली नानीके तऽ आब दू अढ़ाइ साल भऽ जेतैन
हँ मोनो नैय छथि बिसरि गेल छनि
हां मझली नानीके बड़का बेटाके बेटीके बिआह एते छैन
कतऽ बिट्ठो ओ नरुआ तखन तऽ लगेमे अछि
हँ हमरा हुनकासँ भेट नहि अइ लेकिन हुनकर जे एगो ननद छथिन ओ हमर दोस्त छैथ तऽ हुनके हम एक दिन फोटो लगेलियनि माँके ओ देखलखिन तहिपर कहलखिन जे ई तऽ हमर दीदी छैथ विनाकक्षी नाम छै मौशि चीनहैत हेथिन
हू हू ओर आओर मामा गामसँ ककरोसँ गपो सप होइए
मामा गाँव से अहाँके गुनगुन दीदी से कहियो कहियो भऽ जाइया बाँकी आब एखन ककरोसँ नहि होइए आ छोटी मौसी सेहोइए बात
हँ छोटी मौसी ओहिठाम तऽ उपनयनमे गेल छलहुँ हँ मोन लागल
हँ मोन लागल ओ छथिन ओ हँसबै बजबे वाली एकदम हसबै वला कॉमेडी सब करैत रहै छथिन मौसी से बात होइ छैयन कि नैय
कहियो कालके होइत रहै छनि कहियो कालके
हँ मामाजी आयल छलै ओहि दिन के खिन फोन लेकिन मामाजी कहलखिन जे नहि कहै लए जे हँ ओखन एतय आयल छथिन ह तऽ माँ नै कहलखिन हँ नहि तऽ ओ तते जिद करऽ लगैत छथि छथिन ना
हँ हँ
जाए पड़तन तऽ ओहि दुआरे कहलखिन जे नहि कहै लै बस ई कहलखिन जे दरभंगा आयल छथि काज करबे लय ई नहि कहलखिन जे एत ऐल छैथ
आ दरभंगा वला बियाह मे तऽ अहूँ आयल छलहुँ ने
हूं हूं आयल छलहुँ हमहु
हमरा ओ बियाह तऽ बिसरि नहि सकै छियै
हँ से कियै
हमर खोपड़ी ढील भऽ गेल छलए हमरा नहि मोन लगैत छलए ओहिठाम
हँ से तऽ ओतऽ मोन नहिए लगै छलै की करबै सब
कनियो मोन लगै छलए तऽ बाहर घुमय लए निकल आ ताहिपरसँ रातिमे जे ओहि दिन हम जागल छलहुँ बियाह दिन कुर्सी पर बैसल बइसल नीक लगै छै
हँ हँ सबके तऽ सएह भेलै
हम तऽ पहिने खा पी के सुति रहली कुर्सीे
त रहलकाँ को बियाह के परात सब गोटाे आबि गेलिये अपना अ
हं इन्द्र भवन लग छलै न बियाह
हँ इन्द्र भवन में छलै बियाह
ओर एखन अछि कि नहि आसपासमे कोनो करते ता
करतेता नहि अइ मूड़न उपनयनसभ अछि
एमर किछ नहि अछि एमहर फिलहाल एकटा हमरा सब के बरखी के भोज फेर दै छै
अच्छा हँ ओर उम्हर दिल्लीमे शिवानी दीदीके बेटीके छनि पाँच तारीख के अनपराशन जे भेलनि हन छब्बीस तारीखके तऽ ओते धूमधामसँ नहि भऽ सकलनि बस विध भेलनि आओर सोसाइटी के लोग सब ऑफिसके लोग सबके अपन पाँच तारीख के देने छथिन पार्टी पूजा तूजा ओहि दिन रखेतै कहइत छलै ए जे हँ कहै छलथि शिवानी दीदी आबि जो हम कहलियै ओते दूर एनाह आइ काल मुश्किल गप छै कनि दूर रहितै तऽ एक दू घण्टा के रास्ता रहितै तऽ लोक चलियो जतै
अरे ब बहुत दूर भऽ जाइ छै सहीमे
सोलह सत्रह घण्टा के रास्ता
रस्तो छै आब बहुत पाइयो लाइग जाइ छै ओहिमे
हाँ एक बेर जे गेल छलहुँ हम दिल्ली ओइ दिन ट्रेन लेट भऽ गेल छलै अहाँके नहि किछु तऽ अहाँके बीस घंटा लैग गेल बुझियौ आ ओतय से फेर एक घण्टा एकिस एक घण्टा ट्रेन में
को कोन स्टेशनपर उतरल छेलियै न्यू दिल्ली
आनन्द बिहार
ओतयसँ हुनकरसबक घर पर गेल छलियै
किनकर सबके घर पर
शिवानी दीदी
शिवानीयो दीदीके घरके तऽ बात कर रहल छी
ओ कते काल लागल आनद बिहार से
ओत से आधा घण्टा
तखन तऽ बड दूर नै छैन ओइठामसँ
नै आनन्द बिहारसँ बड दूर नै छै
ओतऽ मन लागल
लागल मोन घरे मे रहै छलियै अपन साँझ के निकालहुं
हमरा सही पूछि त हमरा सब घरके अलावा बेसी काल हम कतहु टिक नै सकै छी
से तऽ छैये अपन घर सबके नीक लगे छै
तऽ हम रुक जाइत छी मोन तोन नय लगैए आरामसँ रुक रुक जाइत छीयै आब लेकिन मोन तोन नय लगैया हमरा
ओ तऽ छैहे अपन घर सबके नीक लगैत छै
हँ केहन रहै
हँ अपन घर सबके नीक लगैत छै अपन गाँव गाँव होइ छै जते नीक से अहाँ अ अपन गाँवमे रहि सकै छी खुलके तते अहाँ दोसर जगह नय न रहि सकै छी
ह ई ग पाँ
हँ
कए गोटाके हम गौर केलियैए जे हम पहिने कतहु एडजस्ट नय करैत छलियै दिक्कत हुअ लेकिन आब धीरे धीरे आदत बनौलियै जे कम से कम मोन नहि लगे या तैयो अपन रुकल रहै छीय बैसल रहै छी
हँं से तऽ छैहे हमरो तऽ उएह आदत छल जतय जाइ छी ओतय सामने वाला टोकलक तऽ ठीक छै नय तऽ हम अपन चुपे रहै छी ी
हमरो सएह छै लेकिन आब हम धीरे धीरे कनि काज बुझलियै जे कनि जरूरत पड़ैत छै तऽ नहियो किछ अनेरे के गप दू चैर‌ लाइन खीच दै छै
हँ ओ तऽ छैहे जरूरत पड़ला पर सब अपन कनी बैसते छै
हँ ई जरूरत सहीमे पड़ि जाइ छै कखनो कालके
हँ कखन केकर जरूरत पड़ल से लोक नय ने बुझै छै
ए चाहे हमरा मतलब एहन कोई आदमी एते जल्दी हम केकरो से बढ़िआं से गप तप नय करै छियै आरामसँ टाइम लैय छियै आ अचानक ज कोइ हमरा लग चाहे काकरो ओइठाम गेलौ एक दु लाइन गप करैय जेलों तकार‌ बाद हम चप आरामसँ बैसल रहै चलू
सएहालत जतय गेलहुँ अपन कतहु एक जगह बैसल रहलहुँं ओहि ले मासभ बिगड़ि क छल कनी लोक घूम छै फिरे छै टह लिए छै